हेलो
ठीक छी ने।
हँ, ठीक छी
ठीक छै, आइ हम चाहै छी अहाँ हमरा किछु मधुश्रावणी के बारेमे हमहूँ बाजी और अहूँ हमरा सुनाबी जे की अहाँकेँ जानकारी अइ कि हमरा जानकारी अछि आओर हमरा बता तब जे मधुश्रावणी अपना सभके कहिया होइया की होइया जे अहाँकेँ बूझल अइ हमरा कहब
अच्छा, ह मधुश्रावणी जे छै से हम सभके नइ मिलानी के जे छै ने से बियाह के बाद ई साओन मास होइ छै
हँ।
होइ छै, ओइमे ई जे छै से पन्द्रह दिन कनिआँ जे छै से नाग नागिन के पूजा करै छथि ह पूजा करै छथिन
ई शुरुआत जे होइ छै से कहियासे होइ छै मोना पञ्चमी कहल साज जाइ छै।
पञ्चमी जे छै।
ह, तऽ हमरा लगैए जेना किछु सुनबा मे आयल जेनाकि मधुश्रावणी मे जे पञ्चमीमे जे भार अबैत छै ओ जे अन्न पानि अबैत छै से सासुरेके रहैत छै कि सच छै कि बात
ह, सच्चे छै ओ पन्द्रहो दिन नून सहरद घी मसाला जत कते छै जे सासुरेसँ लोक खाइ छै
अच्छा, जिनका जे ओरियाइ छनि सँ ने हँ आ ओतै से सारियो भार जे पूजा पाठल जे निमित्ते जे होइ छै से अबै छै ह। तऽ कि होइ छै और और सभ कि होइ छै
तकर बाद पन्द्रह दिन ओ अपन अरबा खेनाइ
मोना पञ्चमी सँ एक दिन पहिने किछु होइत छै या ओहि दिन से
नहि मैना पञ्चमीसँ जे अथी नाग पञ्चमी जे छै ने
नाग पञ्चमी। नाग पञ्चिम तऽ ओ नहि भेलै नाग पंचमी तऽ मधुश्रावणी के बाद होइ छै एकरा मोने पञ्चमी कहल जाइ छै, त मोना पञ्चमी इ जे कह मतलब होइ छै ने ओइसे एक दिन पहिने किछु किछु होइ छै ओ की अथी सभ होइ छै
ओ एक दिन पहिने होइ छनि जे पनैतिन जे छथिन ने सँ अरबा अरबाइन खेनाइ खाय छै छथिन, हुनका जे घर मे पूजा घर कोबरमे पूजा होइ छनि तऽ हुनका तऽ साफ सुथरा कऽ अरिपन पुरहर एक दिन पहिने सभटा सरियाल जाइ छै आ पबनि ह गौरी बनै छै। त एहिमे पबनैतिन गौरी जे बनै छै। छथिन तऽ ओहिमे हरद तै ठमन फूल कुसुमक फूल रहै छैन सभ ने जते गोटा तते रंग के बिध ले बेसी तर दू हँ सभके हँ सभ सभके
तऽ हमरा लगैयए जे गौरी बनबैत छथिन हुनका साड़ियो भेटैत छनि।
तऽ ओ साड़ी जे छै से आइ काल्हि साड़ी सभके बेसी भऽ गेलैएा लोक लेकिन पहिने साड़ी नहि दै छलै
हँ तऽ मतलब एखन के बात कहू जे अखन साड़ियो सभ। बेसी भेटऽ लगलै लोक हैं। हँ तऽ ओ हलदी जे हँ, ई तऽ छै जे जिनका आब संसाधन पहिने नहि छलै आब भऽ रहल छै तऽ हर विधमे। भऽ रहल छै त ओ जे गोरी बनबै छथिन से स्लोट स्लोट पर हरद हरदमे कथी कथी देल जाइ छै
तऽ उएह गौड़ी बनै छै तऽ ओ महिला सभके नोत हकार देलखिन सभ नोत अ हकार देलखिन खीर। सभ एली सभ पहिने भगवती गोसानि गीत गेली तकर बाद विषहारा गौरी कऽ बनै छै गौड़ी गीत होइ छै। तऽ ओइ मे हरद जे छै से अहिबातिए बनबै छथिन ई गौरी।
अच्छा।
तऽ ओइमे से हरैद पाँचटा ढेकरी हरैद पाँचटा दूभ के पीसि कऽ ओहिमे गोल सनके बना कऽ ओहिमे सिन्दूर लगा कऽ।
पानके पात पर
हँ, सरबा तर मे पहिने पानके। पात, तहन फेर औ गौरी जे
पानके पात उल्टा रहै छै कि सीधा।
ओ जे छै ने से कते ठमान केो कहै छै ए रखू कोना राखू लेकिन होइ छै कि तऽ उल्टे पात पर रहै छै आ फेर उल्टेसे झाँपल जाइत छै त त तरमे रहै छथिन उल्टा आ ऊपरसँ जे झांपल रहै छै सीधा बुझाइ छै लेकिन उल्टे स रहै छै हूँ
तकर बाद फेर ओहि दिनसँ कि गौ मौना पञ्चमीके एक दिन पहिने सँ तऽ नहि ने साँझ कोबर होइ छै।
नहि ओहि दिनसँ नहि होइत छै ओहि दिनसँ ओरियन पात सभटा भऽ गेल रहै छै एक दिन किया तऽ ई बसियए होइत छै सभ कत एक दिन पहिने
अच्छा ठीक फूल लोढ़ा फूल लोढ़ी लै छथिन। तीन पबनैतिन नहि देख पहिने सखी सहेली संगे ह ह तकर बाद फेर ओइ दिन किनको किनको वर शायद अबै छथिन किनको
नै अइमे नै अबै छै किया एहिमे जबथिन ने तऽ कहे के रहे छै जे पन्द्रहो दिन तक रहय के चाही तै ब तै वरेमे नहि अबै छथि
हँ, अच्छा हँ अच्छा मतलब तहन एक दिन एलखिन तऽ मतलब सभ दिन पूजामे भाग लेनाइ हुनका अनिवार्य छै, किनको किनको हमरा लगैय जे सासुर मे करैत हेथिन तऽ रोज ओतय अगर हेथिन तहन तऽ रोजो सम्मिलित भऽ जाइत हेथिन
हँ, हँ।
पूजा मतलब दुनू व्यक्ति अगर छी तऽ आओर नीक बात
हँ आओर नीक हँ दुनू व्यक्ति से पूजा केलासँ तऽ आओर नीक होइ छै आ ओना जहा तक हमरा बुझाइए आइ काल्हि के वर कनिया नु नकरी चाकरी करै छै, तऽ हमरा लगैय दुनू वर कनियाँ एके जगह रहे छै तऽ सम्भव भ सकै छै हँ
तऽ पूजाके बात पउ जे पूजा केना कि होइ छै
हू, तऽ पूजा के जे होइ छै छै ने तऽ नाग पञ्चमी अथी मैना पञ्चमी जे दिन छै ओहि दिन पबनैतिन जे छथिन जिनकर पाबनि छनि ओ नहान सोलहो शृंगार कऽ हुनका खोछ तोछ दऽ कऽ हुनका। पहिने भगवती गीत कहि कऽ हुनका पूजा पर बैसायएल जाइ छै
बैसा कऽ तऽ पहिने कथी के पूजा करैत छथिन ओ
पहिने गौरी के करै छथिन।
जे गोड़ी ओ दिन पहिने बने
हँ हँ हँ पहिलुका गौड़ी जे हुनका बियाह मे जे गौरी रहे छै नऽ से केओ नो मास पर केओ साल भरि मे भसबैत तऽ ओ गौरी पहिने हँ आ नहि ओड़ल हँ ओ बीच मे हाथी पर ओड़ रहल बिआह वाला आ नीचा मे ओ रहल
बला इमर रहल कियाकि पूजा पूजाके प्रात ओकरा फेर भोर्डर अथी सुर्यआस्त सूर्योदय सँ पहिने ओकरा शायद हट हँ कौआ डाकै सऽ पहिने नै
अ हँ
तकर बाद
तकर बाद वैह आ तकर बाद फेर पूजा भेल गौरी पूजा भेल षष्ठी पूजा भेल तकर बाद गणेश गौरी केँ पूजा भेल विषहरा सब केँ पूजा भेलनि एक बहुत विषहरा केँ ओहिमे छनि
नैवेद्य केँ की व्यवस्था छै ओहिमे जेना सब देवी देवता केँ अलग अलग
नहि हँ तऽ नैवेद्य जे छै से अहाँकेँ ओहिमे मेन रहैत छनि विषहरा केँ दूध लाबा
हूँ
आ एहि टाइममे कठहर आम हेबाकेँ चाही हुँ हँ हँ कठहर आम केरा मिठाइ पान सु सुपारी ई सब हेबाकेँ चाही ई सब तऽ नॉर्मलो पूजा मे कहे छै ई ते विषहारा पूजा छनि ई तऽ खूब बढ़िया तऽ होइ छनि एहिमे अहाँकेँ फूल बढ़िया सेबाक छै
नव पबनैतिन लेल विशेष कऽ कऽ होइ छै ई पूजा सैह ने जे जिनकर पहिल साल रहै छनि ओना तऽ मधुश्रावणीमे प्रायः हर मैथिलानी जे छथिन से अनौना करिते छथिन लेकिन ई पूजा जे जिनका पहिल साल होइ छनि ओ तेरह दिन चौदह दिन
हुँ आ मलेमास भऽ जाइ छै तऽ एको मास भ बला भऽ जाइ छै
अच्छा मलेमास केँ तऽ जाहि हँ जाहि महीनामे पड़ि गेल ओहि बीचकेँ तकर बाद फेर ई जे छै अरबे अरुआनि सभ दिन खाय छथिन नऽ
हँ सब दिन अरबे अरुअनि खाय छथिन ओमे साग ने खेती लहसुन प्याज नहि खाय भूजा भरी नइ खाइ छथिन हँ माँस ताछ नहि खेलैथ झाड़ू नहि छुलैथ
हँ
ओ किछ नहि केलक खाली पूजा केलथि कथा बिर्ता सुनली फूल लोढ़ली बस हुनक ओतबै पबनी
विशेष हुनका पूजा पर ध्यान देल जाइ छनि जे मतलब अहाँ बेसी पूजा पाठसँ सलग्न रहू आओर करू कथा तथा सेहो होइ छैन हँ तऽ भोरका जे पूजा भऽ जाइ छै तकर बाद ओ खा सकै छथिन
हँ तऽ भोरका पूजा कते ठमा छै कि जे ऐ कते ठुमन एकर नियम छै जे एके साँझ खायल जाय छै ओहोमे अनून
अच्छा
हँ, हँ, सूर्य अस्त सूर्यास्तसँ पहिने खा लिआ जे खेबाक अइ
अच्छा ठीक छै, तऽ पूजा के बाद फेर दुपरिया मे कि केना होइ छै
पूजाके बाद जे छै से आब जे छै ने से अहाँकेँ मतलब पूजो कालमे लोक कथा कहि दै छै।
से तऽ समय के दुआरे लेकिन जेना विधिवत भऽ एलैए
आ विधिवत छै जे ओ जे छै से अहाँकेँ दिनमे पूजा भऽ गेल फेर तीन चारि बजेके बाद फेर महिला अपन उठ पबनैतिन उठली पवित्र। धली कपड़ा लत्ता बदलि कऽ फेर धूप दीप ओरिया क सभ के हकार देलखिन सभ एयली एहि बात ह, कथाके लेलऽ अलग रहैत छनि उएह हँ कथा कथा के लेलऽ अलग रहै छनि ओ कथा सुनली उएहसँ फूल लोढ़ली आ पूजाके अलग कथा के अलग ओहि कथा जे सुनै छथिन, उएह फूल लोरे अपन चलि गेली।
अच्छा।
हूँ।
तऽ सभटा शृंगार सभ कऽ अपन आस पास के मदिर अगल बगल के कोनो नीक मंदिर
ह, मंदिर सभ जे गाव मंदिर रहिते छै मंदिर पर गेलिय सखी बपू हँसली बजली कुदली फोटो तोटो आइ जे। वीडियो तीडियो भेल ई सभ आब तऽ फैशन भइए गेलै हँ तऽ ई सभ भेल
त फेर ओ फूल लोड़ि कऽ अयली फेर उएह बसिया फूल लऽ कऽ फेर प्रात भने पूजा
ह, ह बसिये फूलसँ होइ छनि हुनकर फूल छिड़ियाल जाइ छनि ताजा टटका फूल तऽ रहिते छै लेकिन ओ हुनका विषहाराके उएह। सभ
आर कथी सभ सुनैत छथि भरि दिन ओ बिननी तीनी किछु सुनलियै जे बिनियो तीनी होइत छै
फेर हुनका अबैत अबैत साँझ भऽ जाय छनि फेर साँझ जहन भऽ जाय छनि त कथा साँझ आब तऽ दिनमे तीन चारि बजे कथा भेल कथा भेलाके बाद फूलोड़ के एऐली फूल ओड़ के जहन एली तऽ साँझ भऽ जाय छ तब फेर साँझ तऽ जे छै से भेलनि कोबर भेलनि साँझके ओ सभ साँझ के हँ साँझ हँ अगल बगल महिला सभ एली एकटा महिला सभके मनोरंजन भेलै दस दिन पन्द्रह दिन खुश सभ खुशी खुशी मेला आयल गेल गीत नाद भेल साँझ ह, चाय पान भेल ओ सभ तऽ छैहे
ह, मतलब जे पबनैतिनके अगनामे रमन चमन होइत रहैत छ सएह ने
ह, ह।
फेर पबनैतिन बिनी सुनैत छथि तहन किछु।
बिन्नी जे छै से हुनका जे छनि से पूजा कालमे सेहो सुनायल जाय छनि। आ कथा कालमे सेहो विषहरा के बिनी होइ छै
जाइ छनि जे मतलब बिनी एकटा किछु एहि बीचमे बेसी सुनै छै, जे बेसी सुनै छथिन बिनी तक ओकर बाद। मतलब हम देखै छियै कथा वाली सभ कहै छथिन बिनी बा बिनी सुनबै छथिन तऽ किए बिनी कहल जाइ छै
बिन्नी तऽ कहल जाइ छै सोहाग बढ़य के लेलऽ आ विषहारा रक्षा करथिन तै लेल विषाहारा के प्रसन्न करय लेलऽ
अच्छा विषहारेके प्रसन्न करै लेलऽ बिनीके छै आर बिनि हम लगय हमरा सभके
आ ओहुमे अहाँकेँ बिन्नी मे इएह छै सोहाग दियअ भाग दियअ सभके रक्षा
मतलब विशेषत पूजा पाठ पूरा दिन जतेक औत प्रोत रहै छै। पूजा पाठमे सभटा दीति के दीर्घ आयु लेलऽ और मतलब सोहाग लेल सभके लेलऽ नाग के पूजा जे कयल जाइ छनि सभ मतलब हमरा लगै पूरा मे समस्त मैथिलानी जे छथिन से पूरा चाहैत छथिन जे बढ़िआ पवित्रताके संघे पूजा करी और पतिके लेलऽ विशेषकर मतलब हमर मैथिलानी जे छथिन पूरा चाहै छथिन जे कतौय सँ जतयसँ उएह सोहाग अपन पतिके लेलऽ ओ चाहे ओ तप इएह एकटा तपे टाइपके भेलै तब तरह भेलै पूरा दिन पन्द्रह, पन्द्रह दिन लग भग, लगभग तेरह चौदह पन्द्रह दिन कखनो काल के ई अनोने पर रहिए जाइ छथिन केओ केओ खाइ नूनो खाय छथिन केओ। ने करै छथिन ह भरि दिन दिन हमरा लगैया जे मधुश्रावणी के बीच भरि दिन पूजा पाठमे पूरा मनोयोगसँ ईस भऽ लागल रहै छथि पूरा श्रद्धासँ करै छथि मधुश्रावणी एकटा विशेष पाबनि अपन मैथिलानी सभके छनि ई बहुत नीक पाबनि अछि मनोहारी सुन्दर सुन्दर पबनैतिन सभ सुन्दर सुन्दर गहना सुन्दर सुन्दर साड़ी लऽ कऽ ईसभ अपन पूजा पाठमे भाग लै छैथ। और जगह जगह फूल लोढ़े के क्रम मे जगह जगह घुम छथि तऽ हमरा सभके आइ मधुश्रावणी के स्पेशल बात छले जे मधुश्रावणी वरियासँ